जय भेण।
हा जय झूलेलाल दीदी प्राची ती ॻाल्हायांव।
अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा प्राची अच्छा ही‌ ॿी बि प्राची आह हिक सत्संग वारी।
अच्छा अच्छा हा न न। मां हेॾां रायपुर मां ती ॻाल्हायांव।
अच्छा अच्छा।
हा मां चयो दीदी लॻे तो भुलिजी वई आह आवाज़ ई न सुञातई।
न न न न दरसल मां सत्संग में बि प्राची नाले सां आहेसि फ़ोन में
अच्छा अच्छा।
त मूंखे लॻो अल्हाए प्राची हो ती ॻाल्हाए।
हा हा हाणे प्राची वन टू करे छॾयो अलाही प्राची थी वयूं ईन।
हा हा अॼकल्ह इहे नाम जो आम जाम थी विया ए न।
हा सही ॻाल्ह आहे।
तंहिंजे करे वरी
हा ॿियो ॿार ठीक एन दीदी?
हा हा ॿार मज़े में ॿियो तव्हां कीअं आयो?
बढ़िया बढ़िया दीदी सॿ मज़े में अॼु ॻाल्हायूं पिया असां पाण में वेठे वेठे त ही चवनि प्या ही दीदी जो ॾोढो ऐं चटणी ॾाढो सुठो ठहंदो आहे टमाटे जी चटणी खाराईं हूंदवसि? तां हिनखे ऐं ॾोढो चहिरो
अल्हाए मांखे त यादि बि न आहे भा एॾन साल त थी विया तस आयो ई न आहे।
हा न न याद तस अना हुनखें ऐं हू बि चए पियो ऐं हिकु न तव्हां अल्हाए छा भाॼी ठाही हुयव छोला ऐं छा ठाहियो हुअव अल्हाए छोला ई शायदि चवनि पिया त चवनि पिया दीदी जा ॾाढा सुठा ठहिया हुआ दीदी खां पुछु रेसिपी?
अच्छा मां त कुझु अहिड़ो कंदी न आहियां मां त बसि टमाटा मटर ऐं इअ ई टमाटा जेके जेके टमाटा बि ॿिन तरह जा ईंदा तव हिकु लंबा हिकु गोल
अच्छा त कंहिंजी सुठी ठहंदी आ दीदी?
गोल वारनि टमाट टनि जी
अच्छा गोल टमाटनि जी अच्छा त टमाटनि खे पीसंदा आहियो कि कटे करे विझंदा आहियो
न न अॼुकल्ह इलैक्ट्रिक चॉपर अचनि ता न
अच्छा अच्छा उन में कंदा आहियो अच्छा मां त वरी छा कंदी आहियां वॾा वॾा कटे विझी छॾंदी आहियां।
न न न चॉपर में कंदव न त ॾाढा सुठा ईंदव
तॾहिं चवनि पिया, दीदीअ जी चटणी ॾाढी सुठी ठही हुई।
हा न, न, न असां बसर त न विझंदा आहियूं।
मटर विझंदा हूंदव?
अं बसि न मटर विझंदी आहियां पहिरीं गीह में मटर विझी छॾो गीह में मटर, धाणा, मिर्च च् सॿ विझी छॾयो पहिरें। अगर क अ अ हो तव सफल मटर उहे त पो देर सां पवंदा आहिनि
अच्छा।
बाक़ी जेके हे मटर थींदा आहिन सिआरे जा सीजन जा
हा ताज़ा वारा
हा, हा, इहे पहिरें विझबा आहिनि गीह में त थोड़ो सो भुंजंदा आहिनि त सुठो लॻंदो आहे स्वादु हुननि जो
हा, हा, न सही था चओ ऐं दीदी हे ढोढो कीअं? ठाहींदा आहियो, ढोढे जी रेसिपी थोरी ॿुधायो न मूंखे?
हा, हा ढोढे में बि बसर, साई थूम, पालक हुज‌ई मतलब मिर्च, धाणा
अच्छा, सभु विझंदा आहियो?
हा, हा, आलूअ जी सनही कुतुर करे
अच्छा, आलू बि पवंदो आ हिनमें?
आलू जी सन्ही कुतुर पवंदी आ सन्हा सन्हा
अच्छा, आलू त मां पहिरियों बार थी ॿुधां ढोढे में
न, जीअं सियारे में त साई थूम मिले ती
हा, हा, असां बस साई थूम आऊ बसर बस विझंदायूं, ऐं धाणा।
न, न हिन में विझंदव न? ॾाढो बढ़िया। ठही पवंदव। स्वाद जो पेंहेरियों नंबर ईंदव।
हा, तॾहिं हिनन खे शायद अञां ताईं यादि थस सवाद मुंहं में। दीदी जो ॾोढो ऐं चटिणी आऊ छोला भटूरा, तॾहिं मां चवां की अॾ दीदी ॻाल्ह। फोन लॻाए पुछ‌ऊं।
अच्छा! अं चंगो थियो भा कंहे बहाने त असांखे याद कई। हूअं त कॾहिं यादि ई न कंदो।
चयोमांस थी। मां चयो दीदी ईंदी हिते राखी ते, पो दीदी खां ठाराईंदीमांसि त चवन था न, दीदी खां त ठाराएजांइं, हाली तूं त खाराए मूंखे दीदी वारी हथ जी। ठाहे करे ईअं। जीअं दीदी ठाहींदी आ त मां चयो ठीक आ मां दीदी खां ई पुछांसि थी रेसिपी भला।
हा, हा, न, न, न, सुठो कयई ॾाढो सुठो।
आऊ दीदी केहड़ो अटो विझंदा आयो हिनमें ढोढे में? जूअर जो की ए। चांवरन जो।
न, न, च, कोई कोई जूअरनि में कंदो आ कोई कोई चांवरे में, कोई कोई वरी। जूअर आऊ अटो ॿई मिलाईंदा आहिन। हा, हा, मुंजी सहुरे खे वरी उहो ॾाढो वणंदो आ।
मिक्स कयल, मिलायल लाटो मतिलब।
हा गोट। त वरी सभ अटो मिक्स थियल खाईंदा हुआ त।
अच्छा! तई मज़ो कंदो मिलियल वारो?
ॾाढो सुठो थींदो हुयन।
अच्छा! त हिननखे केहड़ो खारायव तां? चांवरन जो कि जूअर अच्छा चांवरनजो जो हा। असां त चांवरन जो ई खाईंदायूं आई ॿियो ए जूअर जो खाईंदायूं त बाज़ारी अटो गुरांदायूंतां कि पीसाईंदा आयो छा?
मां हूअं पिसराईंदी आयां पहिरें भेण पर हाणे प्राच। हाणे दम नथी थिए हाणे बाज़ारी घुराईंदी आहियां।
अच्छा बाज़ारी त चवंदा आहिन हिन हितां जो। कटनी जो ॾाढो सुठो आ अटो बाज़ारी।
हाणे वरी कटनी केरु वञे अटो वठण पहिरें रहंदा हुआ। माण्हू प्राची वग़ैरह मुंहिंजी भाॼाई वग़ैरह रहंदा हुया हुते।
अच्छा।
त वरी कंदी ही कम हाणे वरी हूअ बि हाणे ॿारन वारी। सॾो ॾींह ॿार पटंदा थस।
हा।
त हाणे। हा हाणे वरी न चवंदीयास, पहिरीं हूअ त मोकले छॾंदी हु मूंखे।
अच्छा हा असांजो ख़ैर हिते बि सुठो मिलंदो आहे रायपुर में बि। सुठो मिलंदो आ चांवरन जो अटो ॾाढो सुठो।
अच्छा बढ़िया बढ़िया पो त हिक कम। कर न खणी चांवर सुकाए करे किलो ॿ किलो सुकाए चकीअ ते पिसराए वठ अटो।
अड़े दीदी केंखां थो पुजेे मूंखां त खट्राग पुॼंदा ई न आहिन। मिड़ई हे ई खाईंदा आहिनि ॾोढो ॿियो कंहिंखे वणंदो ई न आहे त वेई करे हिक ॼणे लाइ। पीसरायां वरी कयां वेही करे अ हिते रेडीमेड ई ॾाढो खीर जहिड़ो अथ अछो अटो हूंदो आहे वन
न न सुठो ॾाढो बढ़िया अड़े अची व भाउ त मां ई पचाए खारायांसि
न हाणे ईंदव न राखी ते ईंदव तव्हां ईंदव न राखी ते उअं ई
हा हा मां हाणे न ईंदमि मां हर दफ़े ईंदी आहियां हाणे भाउ भाॼाइ तां ॿई ॼणा ईंदव ॿार समेत
अच्छा हलो कोशिश कंदासीं असां बि अगर न आयासीं पोेए तव्हां त कार अथव पाण कार में अची वञिजो पाण
हा मालिक तव्हांखे बि कार ॾींदव ॾिसिजो जल्दी राखीअ ताणी तव्हांजे दर ते बि कारियू भिहंदव
सई ॻाल्हि आहे तव्हां आशीष त कयो न न्याणी पाण सुठी ॻाल्हि आहे इहा
हा हा न असां त हमेशा चऊं था असांजा भाउ भाॼायू वग़ैरह वधनि करनि ख़ूब ख़ुश रवन सब सब मालिक
छोलनि जी बि ॿुधायो न अॻोपो रेसिपी?
हा छोलनि खे पहिरि न पिसाए रखबो आहे जीअं राति जो पिसाए रखि रखंदी हूदीय न हा हुन में हिक तेजपतो तो वॾी इलायची विझी सिटी ॾियाराए छॾीस
अच्छ सिटी में ई विझा?
हा सीटीअनि में विझ।
अच्छा दारऐ हिते तेज पतो ऐं इलायची वॾी अच्छा अच्छा अच्छा सिटी लॻराए छॾिययांस हिनखे
हे पंज छह सिटियूं लॻाराए छोला सुठे सां ॻरण ॾे
अच्छा
अच्छा त तंहिंखां पोइ वरी बसि थूम बसर हिननि जी ग्रेवी ठाहे
अच्छा
अउं
त तव्हां दीदी पीसे ठाहींदा आहियो कि खार सॼो विझंदा आहियो बसर जीअं कटियल बसरु
पीसंदी आयांसि
अच्छा ऐं थूम ऐं उहो बि अदरक ऐं साओ मिर्च बि
हा हा सभु तूं ॿुधाए तूं कीअं ठाहींदीअ मां पो ॿुधाईंदी वञे हीअं हीअं कबो आ
मां त दीदी छा कंदी आहियां बसर हुन में चॉपर में कट कंदी आयां अउं टमाटो बी चॕापर में अउं पहरीं मां हेठ घीय में इयो विझंदी आहियां जिंअ तां सीटी में विधव न तेज पत्तो मां वरी घीअ में विझंदी आं तेज पत्तो वॾो फोटो ऐं लौंग अउं जीरो इहो घी में विझी पो बसर विझंदी आं पो जीअं बसर ॻाड़ो थी वेंदो त पो थूम अउं हिनजो पेस्ट अदरक जो
अच्छा
पो वरी टमाटा कटियल टमाटा बि मां चॉपर में ई कटंदी आहियां पो जीअं सिम ते रखी छॾंदी आं दाग सुठी तरह सां सिज़ी वेंदो आ पो मिक्सी में पीसे करे पो भुञी छॾंदी आं छोला
अच्छा मां वरी पो न पीसंदी आहियां मां पहिरें ई पीठल विझंदी आहियां
हा तव्हां वरी कचो त पीसो न शायदि त इन करे तव्हांजा ज्यादा वणियां हूंदन
हा हा हा मां वरी पहिरें ई पीसे करे कदीं आहियां मुंहिंजी ससु जो ईंय
म पीसंदा आहियो
सॾो सभु सभु पहिरि अदरक जो ऐं बसर जो पेस्ट पो वरी ही, हा हा- हा हा पहिरें ब़सर ॻाडो- ॻाडो थे न?
हा- हा त दीदी, सुपरी में ठाहींदा आहियो की कुकर में?
मां कुकर मे।
अच्छा कुकर में, मां वरी सिपरी में ठाहींदी आ।
अच्छा तूं तुंहिंजा बि त सुठा ठवंदा तई, मुंहिंजा ॿार चवंदा- चवंदा आहिनि।
न हाणे तव्हांजे भाउ खे अथसि थोड़ो, त चवे पयो।
हुअ कहावत न ॿुधी तई सिंधीअ में?
हा।
दी मुर्गी वधी, असांखे त ईंदी बि न आहे हाणे।
हा बई चवंदा आहिनि न की ॿियनि जी थाली में घी ज्यादा नज़र ईंदो आहे‌।
हा हा-हा हा पाहिंजी मुर्ग घर की मुर्गी हा हा चवंदा ना आहिनि, घर की मुर्गी दाल बराबरि।
हा सही ॻाल्हि आहे। ठीकु आ न, पाण दीदी जे सुठ उथी त मां चय ठीक आ, दीदी वांगुरु ठाहे ॾींदी मांव।
न न पर भेणु पतो तई सॼो ॾींहुं प्राची, जंहिंजे हथु जी खा न हुनजी न वणंदी तई।
हा इ भी ॻाल्हि आए, बोर थी वेंदो आ न माण्हूं खाई- खाई करे।
तव्हांजी रोटी ॾाढी बढ़िया लॻंदी आ।
हा हि बि सही ॻाल्हि आहे।
हा बसि। इहो ई फ़र्क़ु आ, ॿिया कोई फ़र्क़ु न आहे।
हा तां अचिजो न, मां तव्हांखे खाराईंदी मांव न बढ़िया। तव्हांखे वाइट सॉस पास्ता वणंदा आहिनि न ॾाढा, मुंहिंजे हथु जा?
हा -हा- हा ॾाढा सुठा, ॾाढा बढ़िया।
हा त तव्हां ईंदव त, हाणे तव्हांखे खाराईं हा बइ च्वां ती न हाणे ईंदव त तव्हांखे खाराईंदीमांव न ठाहे करे।
हा हा-हा हा हिकु वाइट सॉस पास्ता बि
कंदी आ बुआ खे, चवंदी आ बुआ आये तो वाइट सॉस पास्ता बनाना।
हा घटि में घटि बुआ बाट्रीयूं, हिन ॻाल्हि में त हिकु जहिड़ी आहियूं।
हा उहो ई मां चवां पई न, ॿिन्हिनि खे हिकु जहिड़ी शयूं त वणनि थियूं न।
हा, सही ॻाल्हि आ।
हा न सुठो थियव न, तव्हां त पाणि मूंखे ॿुधायव रेसिपी। त ठाहे ॾींदीमांसि, हाणे सुभाणे ई डोडा।
हा हा, ॿियो?
ॿियो- ॿियो सभु बढ़िया दीदी।
घरु में ॿार, हा -हा तव्हां ॿार बच्चा वग़ैरह सभु बढ़िया?
जे में दीदी, बसि हाणे रोटी खाई करे, थोरी देरि वॉक कंदासीं, पोइ सुम्हंदासीं।
हलु, ठीकु आ भेणु प्राची।
ठीकु आ दीदी, ठीकु आ। जय झूलेलाल दीदी।